नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै
सभ ठीक छै मित्र
ओहा म फुटबल खेल पर चर्चा कर चाह छी ठीक छै
बिल्कुल मित्र
आइ संजय गामक मैदान में बहुत रास युवा सबके फुटबॉल खेलत देखलियौ सब गोटे बहुत उत्साह दौरी रहल छल गोल करबाक प्रयास करे छल आ पूरा मैदान ताली से गुजरि रहल छल ए दृश्य देखी के अहाँ याद आबि गेल
फुटबॉलक नाम सुनते बचपन याद आबि जाइत अछि गामक मैदानमे मित्रसभक संग खेलबाक आनन्द आओजुतो मनोमे ताजा अछि
हमरा फुटबॉल एहि लेल नीक लागैत अछि जे एहि खेल मे पूरा टोली एक जूट भइ कई खेलैत अछि ज एक दोसरा के सहयोग नहि रहत तऽ मैच जीतब बहुत कठिन भए जायत अछि
बिलकुल सही केहलहु मित्र फुटबॉलक केवल गोल करबाक खेल नहि बल्कि एकता अनुशासन पहनत आ आपसी विश्वासक खेल सेहो अछि
हूँ देखलियौ जे छोट छोट बच्चा सब सेहो पेघ खेलाड़ी सबके देखिक के फुटबॉल खेलबाक प्रयास करैत छल हुनक उत्साह देखिक के बहोत खुशी भेल
ई बहुत नीक बात अछि जखन बच्चा सब खेलक प्रति रुचि देखबैत छथि तऽ हुनकर शरीर स्वस्थ्य रहैत अछि आ आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत अछि
बिलकुल फुटबॉल खेलबाक समय पूरा मैदान में जे उत्साह आ खुशी के वातावरण बनी जायत अछि दर्शक सब सेहो अपन अपन टोली के हौसला बढ़बैत रहे छथि
बिल्कुल मित्र फुटबॉलक एहेन खेली अछि जे खिलाड़ी आ दर्शक दोननो रोमाञ्चित कर दैत अछि प्रत्येक गोल पर सब खुशी उछलै पड़ैत अछि
हँ हमरा लगैत छी जे फुटबॉल खेलला से शरीर भर बहुत फुर्तीला बनैत अछि कारण एहि खेल मे लगातार दौड़बाक प्रयास पड़ैत अछि
फुटबॉल खेलयसँ शरीर मजबूत होइत अछि आ सहनशक्ति बढ़ैत अछि आ मन सेहो प्रसन्न रहैत अछि
बिलकुल गामक खुला मैदान मे संझाजक समय फुटबॉल खेलबाक छै आनंन्द अछि से शायद दोसर कोनो खेल में नहि भेटत अछि
सही केलहुँ मित्र ठण्डा हवा मित्रक सबक साथ आ खुला मैदान ई सब मिली क फुटबॉल आनंन्द ओर बढ़ा दैत अछि
ह आ एकटा लड़का बहुत सुन्दर गोल केलक सब दर्शक जोर जोर से ताली बजाबे लागल ओकर खुशी देखबाक चौक छल
बिल्कुल मित्र एहि खेल असली मजा अछि मेहनत सफल भेलबाक जे खुशी भेटत अछि ओ शब्दमे व्यक्त करबाक कठिन अछि
खेलक मैदान हार जीत दुनू होइत अछि मुदा खेल समाप्त भेला कऽ बाद सब खिलाड़ी एक दोसरा से हाथ मिलवे छथि ई बात हमरा बहुत निक लगैत अछि
बिल्कुल मित्र सच्चा खिलाड़ी हारला पर निराश नय होइत अछि आ जितला पर घ्रमण नय करैत अछि
हमरा लगैत छै जे प्रत्येक बच्चा केँ पढ़ाइ केँ संग संग फुटबॉल जकाँ कोनो खेल जरूर खेलबाक चाही
ई बहुत आवश्यक अछि खेलत स्वास्थ्य नीक रहैत अछि मन ताजा रहैत अछि आ पढ़ाइ मे सेहो ध्यान बढ़ाबैत अछि
हुँ अगला रवि दिन गाम मे फुटबॉल प्रतियोगिता होबेय बला अछि पूरा गामव ओहि मेचक प्रतिक्षा कैर रहले अछी
तखन तऽ जरूर जाइ एहन प्रतियोगितासँ युवा सबके अपन प्रतिभा देखबाक अवसर भेटैत अछि
हम सोचे छी जे मैच देखबाक बाद अहाँकेँ फेर फोन केँ पूरा अनुभव विश्तार सँ सुनब
हम हमरो सुनबाक बहुत इच्छा रहत जे मैच कहन रहल आ कहने केहने खेल देखबाक लेल भेटल
बिलकुल तखन फुटबॉलक प्रतियोगिता पूरा हाल विस्तार सँ बतैब
जरूर मित्र आराम आराम सँ देखियौ खेलक आनन्द लिअ आओर फेर बिस्तर सँ गप्प करब
भगवान करथुन जे गामक युवा सब खेलक प्रति एहेन उत्साह बनोनेरे रखती स्वासस्थ रहती आ फुटबॉल पे खूब आ बढ़ती
बिलकुल मित्र जे फुटबल प्रतियोगता देखब बक बात करल रही आइ उ मैच देखि घर गेलूँ एहन रोचक मुकाबला बहुत दिनक बाद देखबाक अवसर भेटल तो सोचेेलो अहाँकेँ पूरा विस्तार सँ सुनाबी
बिलकुल हमहूँ अहाँ कोना प्रतीक्षा कैय रहल छलू ओ मेच केहन रहल कि गामक लोक सब भीड़ बहुत जमा भेल छल
हँ मित्र मैच शुरू होनेवा सँ पहिने मैदान दर्शक से भरि गेल छल छोट बच्चा सब लड़कर बुजुर्ग धरी सब उत्साह अपन अपन टोली होसला बढ़ा रहल छला पूरा वातावरण एकदम उत्सव जेकाँ लागैत छल
हुँ गाँव मे एहेन प्रतियोगिता होएब बहुत नीक बात अछि एहि से युवा सबके खेलबाक प्रेरणा भेटैत अछि आ पूरा गाम एकठाम जुटैत अछि
बिल्कुल जखन रेफ्री सिटी बजाओल आ खेल शुरू भेल तखन दुनू टोली बहुत तेजी से खेल लागल गेन्द एक बार एहि दिस तऽ दोसर बार ओहि दिस जाएत छल दर्शक सभ केँ न नजरी एक क्षण लेल सेहो गोदेेश नहि भेटैत हटल छल
हुँ इहे फुटबॉलक असली रोमांच अछि प्रत्येक क्षण खेल बदली सकैत अछि से अन्तिम मिनट धरि परिमा परिणामक अनुमान लगाबै कठिन होइत अछि
एकटा खिलाड़ी बहुत तेज दौड़त छल ओ बीच मैदान मे गेंद लड़कर एहन सुन्दर पास। देलक जे ओकर सीधा गोल करीइ देलक।। पूरा मैदान ताली आ खुशी आवाज गुजी उठल।
हँ एहन गोल देखबाक मजा अलगे होइते अति। जखन पूरा टोली मिली के एक गोल बना बैत अछि। तखन जीतक आनन्द आओर बढ़ि जायइत अछि।
गोलकीपर सेहो बहुत नीक खेललक ओ कतको कठिन शॉट रोकि देलक। जे ओ अहन बचाव नहि करत तऽ स्कोर बहुत बेसी भरी सकैत छल।
सही कहलिए फुटबॉल में केवल गोल कर निहार। नहि बल्कि गोल बचनि हार खिलाड़ी सेहो उतबे महत्वपूर्ण होइत छथि।
बिल्कुल मित्र बीच बीचमे दर्शक सब अपन। टोलीक नाम ले ले कर जोर जोरसँ आवाज लगा रहल छल। एहि सङ्ग खेलाड़ी उत्साह आओर बढ़ि रहल छल।
हँ दर्शक सब हक। समर्थन खिलाड़ी लेल बहुत पैघ प्रेरणा होइत अछि। एहन वातावरण में खेलबाक अनुभव जीवन भरि याद रहैत अछि।
मेचक अन्तिम समय बहुत रोमाञ्चक छल। दुनू टोली जीत बाक लेल पूरा ताकत लगा रहल छल एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण। लागत छ्न।
ई कारणे फुटबल दुनिया भरिमे एतेक लोकप्रिय अछि अन्तिम सीट। बजब धरी परिणाम बदली सकैत अछि।
अन्तमे जो टोली जीतत ओसभ बहुत खुशीके एक दूसरके बधाई देलल। मुद्दा हार हारनिहा टोली से हो मुस्करात विजेता टोलिस हाथ मिला ले ई दृश्य देखि कर बहुत नीक लागल।
ह इहे सच्चा खेेल भावना अधि। जीत हर जीवन हिस्सा अछि। मुदा सम्मान आ मित्रता सँदिखन बनल रहबाक चाही।
एहि प्रतियोगिता देखि कर हमरा सेहो फेरस नियमित। फुटबलक खेलबाक इच्छा जगि गेल अछि। शरीर स्वासस्थ लेल खूब जरूरी अछि।
बिलकुल नियमित खेलला से शरीर स्वस्थ रहत अति। मन प्रसन्न रहैत अछि। आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत अछि।
हम सोचैत छी जे अगेला सप्ताह गामक मित्र सबके एकठाम। जमा कर से फेर स साँझमे फुटबॉल खेल शुरू करब।
हूम ई बहुत नीक निर्णय अछि। जतेक बेसी युवा खेलमे भाग लैत। ओते गाम में स्वास्थ्य आ भाईचारा बढ़त।
आ मैच हमरा बहुत किछु सिखा देलक एकता धेर्य मेहनत आ अंतिम क्षन। धयरी प्रयास करब महत्व।
सही बात खेल केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि जीवन जीवा। ढंग सेहो सिखबैत अछि।
ठीक अछि मित्रके। तखन फुटबॉल खेलक जुड़ल अपन बचपनक किछु मजेदार अनुभव सुनाउ।
ह हमरा सेहो ओ सब बात सुनाक बहुत इच्छा रहैय।
बिलकुल मित्र भगवान करैथो जे गामक युवक। सब फुटबॉल खेलमे खूब आगाँ बढ़ते स्वस्थ्य रहितै आ अपन गामक नाम रोशन करथि
खाली फुटबॉल प्रतियोगिता चर्चा एखन ओ गाम मे चलि रहल अछी चौक दुकान चाय पानक ठाम सबठाम लोक सब ओहि मेचक बात करै छथि जे सोच लियौ अहाँसँ फेर एहि विषय पर गप करू
एहन प्रतियोगिता मे प्रभाव कतको दिन धरिसँ रहैत अछि जखन खेल रोमाञ्चक होइत अछि तखन दर्शक सब प्रत्येक गोल प्रत्येक बचाव आ प्रत्येक क्षणक बहुत दिन धरि याद रखैत छथि
हूँ आज सकल मैदान दिस गेलियो तऽ देखलियो जे छोट छोट बच्चा सबक काल्हि मेचक नकल कए रहल छल कियो गोलकीपर बनल छल तओ कियो स्ट्राइकर हुनका सबक उत्साह देखी के मन बहुत प्रसन्न भए गेल
ई बहुत प्रीणद उदाहरण अछि मित्र जखन बच्चासब पैघ खिलाड़ीसब के देखिक खेलबक प्रेरणा लैत अछि तखन गामक खेलबक भविष्यसँ आरो मजबूत बनैत सकैत अछि
बिल्कुल खाली मैच मे सब खिलाड़ी एक दोसर बहुत सहयोग करैत छला कियो अकेले खेलबाक प्रयास नहि करैत छल एहि कारने खेल आओ सुन्दर देखा दैत छल
फुटबॉलमे व्यक्तिसब प्रतिभास बेसी टीम वर्क महत्व होइत अछि पूरा टोली एकजूट रहत तखीना जीत संभव होइत अछी
बिल्कुल हमरा सबसे बेसी खुशी ई बातक भेल जे हार्मियर टोलिक खिलाड़ी सब सेहो मुस्कुराए विजेता टोली के बधाई देैत छला ककरो मन मे घमंड वा नाराजगी नहि छल
ई सच्चा खेल भावना अछि खेल मनुष्यक जीत मे विनम्र रहबाक आहार मे धैर्य रहबाक सिखाबैत अछि
हमरा लगैत अछी जे प्रत्येक गाम मे एहन प्रतियोगित नियमित रूप से होय मे तऽ बहुत राश युवा मोबाइल छोड़ी मैदान दिस आकर्षित
सही केहलु खेल केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहि रखैत अछि बल्कि नशासँ दूर रखैत अछि आ अनु स स शासित जीवन जीबक प्रेरणा देत अछि
बिल्कुल मैचक बाद खिलाड़ी सब बहुत थाकल छला मुदा हुनर चेहरा पर खुशी साफ देखाल देत छैल मेहनतक बाद बैठल आनंद वास्तव मे अलग होइत अछि
मेहनतस प्राप्त सफलता सदिखन मीट लागैत अछि खेलक मैदान एहि बातक सबसे पैघ उदाहरण अछि
गामक किछु बुजुर्गसब सेहो पूरा मैच देखैत छलाह ओसब युवा खिलाड़ीसबक प्रशंसा करैत हुनका आगे बढ़बाक आशीर्वाद देत छलाह
ई बहुत नीक बात अछि जखन बुजुर्ग सब के समर्थन भेटल अछि तखन युवा सब मनोबल आर बढ़ जाइत अछि
हँ हम सोचै छी जे अगले बेर प्रतियोगिता नाम मे स्वयं सेवक बनी कई आयोजन मे सेहो सहयोग करब एहिसँ खेल आओर व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न होयत
बहुत सराहनीय विचार अछि कोनो सफल आयोजन केवल खिलाड़ी से नहि बल्कि सहयोग करनिहाँ लोक सबके मेहनतसँ सेहो सफल होइत अछि
हँ एक गप्पक बाद हमरा बुझायल जे फुटबॉल केवल मनोरंञ्जन नहि बल्क एकटा अनुशासन नेतृत्व अ भाचारक बहोत पैघ पाठ पबति अछि
एहि कारण फुटबॉलक दुनिया मे भारत मे सम्मान भेटति अछि ई खेल जीवनक बहुत रास गुण सिखाबति अछि
हं अगले रविवार दिन से हमहुँ अपन मित्र सबक संग नियमित अभ्यस शुरू करब धीर धीरे खेल मे सुधार करबाक प्रयास करब
ई बहुत नीक निर्णय अछि नियमित अभ्यास धैर्य आ मेहनतसँ आवश्य प्रकृति होइत अछि
बिलकुल आहां से गप कय फुटबॉल खेलबाक उत्साह आओर बढ़ि गेल छै अब नियमित मैदान चयबाक निश्चय कय लेने छै
ई सुनिकऽ बहुत खुशी भेल स्वस्थ शरीर आ मजबूत मन लेल नियमित खेल बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल तखन फुटबॉल खेला से जुड़ल अपन व्यक्तिगत अनुभव आ मजेदार घटना सुनेऽब
हमरो ओसभ अनुभव सुनकर बहुत इच्छा रहत फेर आपसँ मन गप्प करब
हू आइ संज्य फेर मैदान गेलयो मेच समाप्त भय गेल अछि मुदा एक बहुत राष्ट्र युवा नियमित अभ्यास करै छथि उनका सबक मेहनत आ लगन देखी के मन के बहुत प्रेरणा लागल से अहाँ के फोन कैली
ब इ सुनी कर बहुत खुशी भेल ज खेलक प्रति एहन उत्साह बनल रह तऽ एक दिन जरूर गामक नीक खिलाड़ी निकलत आ सबक नाम रोशन करत